आज
हँ भऽ गेलै
आओर कहियौ।
अहाँ की सभ करै छी आइब गेल बौआ सब।
हँ बौआ सब एलै आ खेलइये लऽ गेलै
अच्छऽ
हँ कते आदमीकेँ टास्क पूरा भऽ गेलै हँ यै
तब कोई लागल हेतै हम अहाँके बिजी नय नय हमरा सबके तऽ सबटा देखय पड़ै ह
सही बात छै उएह भऽ जाइ छै न
हँ हमरा सबके स्कूल जाउ हो बच्चा हमर एकटा भेल आ फेर पाँच टा कॉल करै लए देलकैये
आंइ
पहिले वला तऽ भऽ गेल छलैए पाँच गो कॉल कम्प्लीट आ फेरो देलकैए पाँच गो आओर टास्क
ओ फेर काॅल करै ल पांच ठाम
हँ
हूं फेर एत देेखियै नय
हँ फेर स देलक
हूं हम हुआ कये एगो केेबे केलीयै एगो तऽ आइ देलकै त उएह कऽ रहल छियै केऽगो क काॅल कर पड़ै छै
पांच गो एकसै अस्सी मीनट सुनलियै नय पूर्व पड़ै छै
काॅल पाँच आदमी मे करय परै छै
हमरा तऽ पाँच टा के देने छै
मतलब पाँच गो कॉल कर पड़ै छै
हँ
अच्छा अच्छा
हमरा पर तऽ सएह छै कियाकि हमरा जहाँ त पाँचटा पूर जाइ छै कि हमर कहै छै सर कार्य सम्पन
हँ ओथीक होइ छै ने काॅल पूरा हुआ
हँ
हमरो मे कोई नय छै आ पता नय समझ नय आबै छै कखनो काल क काॅलो नय जाइत रहै छै बुझलियै
हँ बिजी बिजी बतेत
हँ आ किओ करै जे छै ओकरो स बात करै छै तऽ ओहो ने जोड़ाइत हेतै
नयै ओ शायद पता नय किया तऽ अहि शायद पूछने रहियै
काहा हम नय पुछलियै
ग्रुप मे कियो पुछने रहे जे काॅल करै छेलही से रिसीव नय करै छै तऽ ओ नय कॉल एल हेतै
ह पता नय किछ समझे नय आबैया हमरा
हँ
आर कहियौ
आओर किछो नय उएह सभ भऽ रहल छै देख रहल छियै हमहूँ कते दिन तक चलै छी की चलै छी की सिस्टम छै‌ बुझि जाइ छै तकर बादे ककरो देखबै एड करबै कियाकी ककरो कहबो करबै त जल्दी भरोसा नय न करै छै
हूं हूं नय तऽ पहिले अपने सक्षम भऽ जाउ न
हँ फेर देख लेबै जे हँ सही मे आबि गेलै तकर बादे
हँ पहिले अपने एक हफ्ता दस दिन देख लियौ तकर बाद कहबै ककरो
हँ
बुझलियै
जे आबऽ लागै तहन तऽ नय छै तहन तऽ बड़ लोक छै जूड़ै ले
हँ -हँ तहन तऽ बहु काम तऽ बहुते रहै छै आओर कहियौ
चाय पानि भ गेलै
हँ- हँ चाय तऽ भऽ गेलै। चाय भेलै अहाँके भेलै कि नहि।
हमर स्कुलसँ आयल छलै तऽ पीने छलियै आब फेरो एक बेर पिबे।
हँ आब एखन साँझमे हु।
दीदी गेलो माकेट के दिसन कनि समान सबलेबाक।
ओ मार्केटिग।
हँ एहिठमा बगले मे दुकान पर आलू तालू ई सब खतम भऽ गेल छै से सब लेबाक छै
आ आओ आओर आओर कहियौ।
आउ न कहियो मधुबनी दिसन घुमै लए।
मधुबनी आबैत रहै छियै भैया संगे बुझलियै।
आउ न त डेराप पर।
हँ आयब ने तऽ मौल तौल के काज ह जायदा विशाल मौल से हम किराने के सामान लेलौ
हँ।
तऽ आबइत रहु।
बिशाल माँल मौल आइ आइडीमार्ट दीस तै मे।
हँ विशाल मॉल हँ मुहे पर नहि या
वाटसन लग
हँ मुहे पर छै शुरुआते मे छै।
ओ जे ऑनर छै तकर नाम छै विशाल छै नाम छै आर डी मार्ट
हँ तऽ ओतऽ हम पहिले अथी करैत रहु बुझलियै।
हँ।
तऽ ओतय आबै छियै बेसी काल भैया आयल।
हँ -हँ।
हम भैया ओतयसँ हम सामने लै छियै चिनी दै छै एक किलो ओय पर चायपत्ती दै छै। अ सात अथी एक किलो च चायपत्ती सात किलो चिन्नी। सात आठ किलो चिनी। बुझलियै।
अच्छा नहि बुझल छल हमरा विशाल स तऽ जान पहचाने त छियै बहुत बढ़िया लेकिन कही यो गेलियै नै।
हँ बहुते होय छै।
हमरा तऽ अभी ऑनलाइन करा लै छियै जिओ मार्टसँ आबि जाइए घर तक।
अरे एतऽ तक नहि छै चौरी तक एलाव नहि छै ओहो करै छै। हँ लेकिन चोरी तऽ एलाउ नहि छै।
हँ।
हु बुझलियै।
हँ-हँ।
हु चौरी तऽ एलाव नहि छै।
नहि तऽ हमहूँ देखलिय हमरा सासुर तक नहि छै लेकिन एते तक रहै छै मधुबनीए।
हूँ -हूँ। आओर।
आओर ठीके अय विद्यार्थी आयल छथि ट्यूशन पढै लए ट्यूशन पढ़ा रहल छी
ओ बौआ दूनू के
नय नय हमहीं पढा रहल छियै एखन
ओ मतलब अहूँ घर पर पढ़बै छियै
हँ एकेटा एखन छलै तऽ चारिटा लेकिन एकटा दूटा तऽ छोड़ि देलियै।
हूंम्म किये।
कहलौं तऽ बर बदमासी करैत रहै छै पढिते तऽ हम उर फता ओर फैलता ओर अथी कैरता हँ
तहि दुवारे आओर कहियौ आ देखियौ हम खाना ली आलू परबल के सब्जी बनेबै रोटी बनेबै रोटी तऽ बनबे करतेै कियाकि दिनमे दालि भात भुजिया बनलैये तऽ आब बौओ सब एलै इसकुलसँ तऽ खेलकै कहाँ भागि गेलै
हमरो कहाँ बौआ खेल बौआ मिरर्ची खेलकै या भात बौआले तऽ रोटी खा लेलकै हन
हुँ
रात कहलकै जे हम नय खैब
हूँ भागि गेलै आओर ओसभ खेबे नय करत आब साँझ मे आयत न खेल कऽ
कोन क्लास मे बौआ सब बौआ सब कोन कोन क्लास मे
एगो छै सातमा मे आ एगो छै पाँचमा मे
पैग पैग भऽ गेल
हँ पैग आब भऽ गेलै
छोटका तऽ बुझाय हमरे बियाह मे जन्मल छलै ने
हँ अहीं बियाहमे छेलै जन्मल छोटका
हँ
हँ छोटका भेल हँ बापरौ बड्ड बीमार रहै छलै आब तऽ बड्ड बीमार निमोनिया के र छल ओकरा प्रॉब्लम
अच्छा
बड्ड जायदा परेशान ओकरा लऽ कऽ
बड़का छोटकामे कनिये दिनका जेठाइ छोटाइ छै न
हँ कनियें दिनका छै आहाँके बौआ कतेक कतेक दिनका ये
हमरा दुइये साल दुइए सालके जेठाइ छोटाइ छै हँ मतलब हमरा बौआ के तीन साल पुरत पुरत हमरा ई बौआ भऽ गेल
बुचिया
ओकरा जुलाइ जूनमे अहाँके तीन साल पुरतै तऽ फरवरीमे अहाँ
आओ आओर कहियौ
घुमै फिरै ले घाटी नय जेबै घुमै फिरै लए
दिल्ली गेल छलौं हेँ बुझलियै दिल्लीसँ घुम के एल छलै नीरज के बौआ भेल छलै ओहिमे गेल छलै दिल्ली दिल्ली से घुईम फिर गेलियै या गोहाटी नय गेलौंहे अहाँ तऽ आब मधुबनीए मे रहऽ लगलु न
हम तऽ मधुबनीए मे रह लगली
हं आर कहियौ
सब चाची सब अबै छथि कि एतऽ
हँ आबै छथिन भिनक घर सब आबै छथिन
हँ
हूँ
उम्हर जाइ छियै न गाम दिस
हँ हँ जाइ छी जेबै किया नै
आओर
हम जाइ छियै कि जेबे किया ने कोनो भेल काम धन्धा या ओनाहितो बूढ़ही हमर रहय छथिन तऽ भेंट घाट करय लए गेँलउ
दाइ दाइ के की हाल छै
दाइ हमर जिए रहल छथिन वएह एक लाख छै बुझलियै
हँ हँ हँ
बड परेशान करय छथिन बड बड जादा बहुत जादा
आब तो बच्चा वला मैनटिलिटी भऽ गेलनि नय
हँ बिलकुल बिलकुल ड आब तऽ नय खाना नय पीना किछो नै खा कऽ बिसरि जाइ छलै सब किछ हँ सब चीज चाय नै पिलहुँ चाय नै देलक गायर बजलथि आ बुड़ वला मति जे होइ छै भऽ गेल छनि आब आ ओ सुधि मे नै न छथिन
हूँ हूँ
तइ दुआरे आओर कहियौ आहाँ के खाना कए बजे तक बनै छै
हम तऽ बना लय छियै सबेरे आहा के सात बजे तक बैन जाइए
हमहुँ बना लय छियै सबेरे मे कियाकी हमरा एत की कीड़ा उड़ लागै छै एगो पनि बरसात मे कीड़ा नय रहै छै, ओ फतंगी बला उड़ लागत तै दुआरे हमहुँ सबेरे बना लै छियै बना के राखि लै छियै
हमहु बनाके राख लेलियै तकर बाद एकरा सबके पढ़ेलो एक-डेढ़ घंटा ओकर टास्क-तास्क जे ऐल से करेलहु ताबे खाना-पीना खाके सुतेलौ
हूं आओर की टाइम साँझ क तऽ कोन बाटे टाइम बनि जाइ छै देखियौ चारि पाँच बाजि गेलै, कोन बाटे निकलै छै समझे नै आबै छै ह उड़े तोरा भरि दिन देबाक रहौ अथी होइ छै आब साँझ होइत होइत बस आब कोन बाटे टाइम आठ बाज जेतै से सात बाइज समझे नै एतै
हँ
हँ आओर आब नै न
गाँंव एखन तऽ नै आब देखै छियै कहिआ तक अबय छी
गरमी छुट्टी भेल छैला त ओइ मे किया न एलियै गरमी छुट्टी मे नै छै ओ तऽ की करबै सबटा देख परय छै न केगो एके भाय छथि न कि दू भाय
दू भाय छथिन दियोर के वियाह नै भेलै लड़की देख रहल छै हमर सास ससुर
दियोर कतऽ रहै छथि
दिल्ली मे
इहो झाजी ओतै
ई त रहै छथिन अतै लेकिन वैहे साउसके लके गेल छथिन दिल्ली
आ तै दुआरे ओ तऽ पथरी के भऽ गेलै ऑपरेशन
हँ ऑपरेशन हेतै न आ ऑपरेशन क कहिया के डेट दै छै आब जाँच ताँच हेतै जाँचमे कहिया के की निकलै छै
ओ ह अहाँके भैया कतऽ बाहरे गोहाटीए मे छथि।
हँ गोहाटिए मे छथि
ओ ओते रहै छथि न
हँ सब ओतै छथि
ओं आओर
मम्मी ओ खत्म भेलै त सबटा काज ताज ओतै भेलै न पप्पा के तऽ सबटा एतह भेबेकेलैन।
हू हू सहि मे बुझलियै। हुनको बेचारी के चट में कोनो की भ गेलै पते न चलले सब आश्चर्य। समझ की करू ऊपर वाला के छनि सबटा माया
अचानक मे पता चल्ले जे छै संजोग छलै गाँव गेले सब सब भेंट घाट भऽ गेलै।
हह सबटा ऊपर वाला के छनि आदमी के केलास से थोड़े किछु होय छै।
हँ हँ छै अपने क तऽ अखेर जाइए।
अखरि हँ बिल्कुल अखरि ते जाइते हेएत माय के कनि कतहु होय छै त माय के आय आबि जाय छै। मेंए मेंए होइ छै ने मेंए के तऽ बाते अलग होइ छै की।
नहि किछु हेतै तऽ फोन करितियै माँ ई भेल माँ एना।
हँ हँ ककरा कहै छै बेटी तऽ मेंए क कहै छै ने। घरो बला के नहि कहि पाबै छी जते मेंए के कहैय। घर बला तऽ आइ सुनि काल्हि उलहन दऽ देत।
काल्हि तुरंत उलहन दऽ देत
तुरन्त हँ तुरन्त दऽ देत। मेंए त ई बात तऽ होइ छै। अखरैत तऽ हेबे करत। ई बात तऽ छै।
ए छैय जैच छोटकी चाची फोन कलैय छैथ कखनो काल तऽ बरी बरी। काल्हे गप सप हो रहे है छोटकि चाची हमर।
अच्छा हँ।